किऐं दादा तव्हां ॿुधायो क्या हाल आ?
हाणे ॿुधायो, हाणे अचे थी आवाज़?
हा दादा, अचे थी दादा। ॿियो ॿुधायो? हा ठहे थो हाली, ठहे थो खाऊं न हालि ठहे थो खानो, खाईंदोउं असां, लॻदा पंद्रहां वीह मिंन्ट लॻी वेंदा ठहण में, तव्हां खाधो आ?
अच्छा अच्छा
हा, तव्हां छा खाधो आ? हलो, दादा आवाज़ न अचे थी छा? अस
हा ॿियो, हित थीीववा
हा चांवर था ठहन, भुॻा चांवर। हा हाणे अचे ती, पहरयूं न पई अचे, भुॻॻा चांवर ठहनि था, अच्चो तव्हां बि खाई वठो।
हेॾे कारा छोड़ा अऊं चांवर अऊं साथ रोटी।
सही आ दादा, सुठी ॻाल आ। ताक़तवारी शै ता खाओ त्हां, हा। जाम गर्मी आ दादा, बीह बीह नथो वञे माण्हू खे ॿहिर अलाए छा कंदा माण्हू, अलाए रेड़ी वारा कीअं भीठा आहिन, हिम्मत आ उन्हनि जी।
सइ ॻाल् आ यार कीअं कंदा आहिन रिक्शा बैटरी वारा बि, कीअं कम कंदा आहिन, हिम्मत आ हिनन जी। झल्ली वारा, झल्ली वारा बि त आहिन। अलाए कीअं कंदा आहिन यार हे त, असांखे त पंजे मिंट हालत ईअं थी वेंदी आ, जीअं अलाए साह ई नथो अचे।
उ हुननि खे आदत थिए वेंदी आ न, रोज़ु रोज़ करे करे, हिम्मत वारो कमु आ भाई, इलाही हिम्मत वारो।
बिल्कुलु बहुत हि, ॾाढी- ॾाढी हिम्मत खपे।
ॿियो ॿुधायो दादा, तव्हांजो कमु सही थो हले हाणे? हा दादा बिल्कुलु ईंदऊं। ईंद भाऊ रोज़ त न अची सघंदूं, कॾहिं कहिं मइल जीअं टाइम मिली वियो जल्दी अची वियायूं। कमु था, तॾ अची वेंदोम, इतवार ॾीह बाक़ी पक्को आ अचणो ई। हुअं त पको कान्हे, विच में हिक ॿिये डींह अची वियूँ हफ़्ते में त अची वियूं। जीअं साफ़ ईंदो, ॾिसी वठंदउ, हा हा न जीअं टाइम जीअं ॾिसंदो न टाइम जे हिसाब सां, अगरि टाइम थींदो त अची वेंदोम। अ जहिड़ा जोत बि सजी तरह थ्ये, जोत में माण्हू मथो टेके, तॾिहिं त फ़ाइदो आ वंञण जो ॿि।
सही ॻाल्हि आ, त साढी नवें थींदी, साढी साढी ॾहें, साढी ॾहें थींदी जोत विसरजित, तव्हां होम हुण छा चवंदा आहिन हुनखे, तव्हां ओतिरे टाइम अची थ, अची था सघो, हेॾी ॻाल्हि कोन्हे।
हा उहो ई ॾिसणो पवंदो मतलब दुकान थोड़ी, अध कलाकु खनि पहिरियों बंदि करणी पइंदी बस।
ॿियो छा, ॾह पंद्रहं वीह मिंट बि पहिरियोें बंदि कयो तव्हां, तॾि बि तव्हा पहुची वेंदो मेट्रो खां, हाणे त मट्रो आहे, सिद्धो रुट आ तव्हांजो त, भइ प्रोब्लम ई कान्हे भइ ट्रेफिक हूंदो हे हूंदो।
हा, उ त आहे दादा।
चालीह ॾींहंन जी ॻाल्ह आ यार कयो, कम कार सुठो आ, ठीक आ। हले ती, रोटी पाणी हले तो। हा, खिचजेती गाड़ी कीअं ॿि।
सही आ दादा सुठो आ, दाल रोटी खाओ, प्रभु जा गुण ॻाओ।
हूं
कॾी कॾी, तीवण ॿि खाओ।
तव्हांजी केतरी कॉलां, थी व्यूं एन हाणे?
टई ठयूं इन मुंजी त भाऊ, तांजी त वधीक थी वई हूंदी।
मूखे, मुंजी बि टईं चईं, चौथी आहे हे। टेईं आ टई, हिक इंनकमिंग हुई, चार थी वयूं टोटल अॼ जी।
इनकमिंग वारी मुंजी हिकड़ी आई हुई।
सुठी ॻाल्हि हीअ ता कयो, टीवण त मां हूअं ॿि न खाईंदो आयां, टीवण, मीट, मच्छी, मुर्गो कुछ कुछ न खाईंदो आयां, छॾे टोटली, ऐब आए कोन असां असांखे कोई सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू गुटका कुु कुछ बि न, दारू शारू कुछ न, बियर वियर हा, इलही तमाम परे आहयूं, इनन शयुंन सां, पांजो दूर रहो इनन सां, और सुखी रहो, हा
असां बि न केदा आयूं, ए नशा वशा त, सही आ दादा।
बर्बादी आहे हे सभ, ॿयो आहे छा। पहिरें, हिनन में पेसो लॻायो अॻते वञी करे, डॉक्टरन खे पेसा ॾयो, हा भई लीवर सड़ी व्यो, हे थी व्यो।
सही ॻाल आ दादा।
फ्लाणो थी व्, यो बीमारीअ जो घर आहे न हे सभ चीजां, हे सभ शयूं। हिन खां सुठो आहे, ॿारन जे मथऊं पेसा लॻायो। हुनखे घुमायो, फिरायो, अच्छो खारायो।
असांजे पासे बि अचो, अगर टाइम आहे तव्हां वटि अॼु त।
हा, अॼ चार बजे अचणो आ, होॾे क्लास आहे लेकिन। चार खां छहें, हुण वरी छहे खां पो, वञणो आ। तिलक नगर साइड कम आ, मंदिर जो कम आ। वरी अची करे, फिर हिकड़ी होम ट्यूशन वठणी आ, हेेॾे डी, एच, एट में पांजे ब्लॉक में, हुन खां पो वरी, टाइम ई थी वेंदो वरी ॿारन जो हो ठाइणो आ। प्रोजेक्ट आयल आ, होलीडे होमवर्क जो, ॿुधर खां
ज़रूरी आ।
अस्कूल खुलन ता। हा, त इलाही ज़रूरी
हूं, ॿारन जी पढ़ाई सही ती हले हूअं।
इलाही कम, वॾा कम, पंजाह कम, पंजाह सठ कम ॾई छॾदा एन इहे बि।
ॾेई छॾयन, हा हुनन खे बि हो कान्हें न, हेॾो वॾो कम ॾेंदइ, नंढ़े नंढ़े ॿारन खे बि।
हा
सही ॻाल्ह आ, ॿारन जी
ॿार त ॿार त करे न सघदा, हुननि जा माउ पीउ कंदा ॿियो छा?
ॿियो छा? ॿारन जे मस जी कान्हे हेॾो भाऊ,
प्रेशर सॼो प्रेशर ई माउ पीउ ते,
माउ पीउ जे तो अची वञे सही ॻाल्हि आ, हूअ ॿारनि जी पढ़ाई सही ती हले, उअं त,
पंज साल सत साले ज छा करे श्रधा
हम्म- सही ॻाल्हि आ दादा,
छ प या ड्रे जी
हं न सही आ, सुठो आ, प्रेशराइज़ करणु भी न खपे ॿारनि खे,
हम्म, भई दिमाग़ु आहे असांजो प्रेशर कुकर थोड़ी आ, जे असां प्रेशर ठाहियूं हुननि ते।
बिल्कुलु- बिल्कुलु दादा। ॿियो सभु ठीकु घर में सभु ठीकु आहे?
हा घर में हाणे सुठो आ, सभु ठीकु आ।
सुठो आ न।
हम्म
तव्हां पढ़ाईंदा आहियो, तव्हांजी जोइ छा कंदी आ?
जोए बि पढ़ाईंदी आ।
अच्छा उ बि पढ़ाईंदी आ, अच्छा बई मतलब बई हिकई फील्ड में आयो मतलब। भई हिक ई फील्ड में कम केंदा आयो मतलब, हलो सुठ
हा, बई हिकॾा साण ई कम केंदा आहियूं यार।
सही आ दादा।
पाण बि रहो कम बि कयो हे बि सही आ।
हम्म
ॿियो ॿुधायो? तो लाइफ में सभ ठीक तो हले अॼ कल,
हा गर्मी इलाही आ, बाक़ी सभ त ठीक आ।
हा, गर्मी इलाही भाऊ जाम थी वई आ, ॿाहर त, मन हीअं केंदो आ बस माण्हू ॿाहिर निकरे न त उहो ई सुठो आ वेठो हुजे, अंदर ई पंखो कूलर हलाए करे माण्हू वेठो हुजे, हा। कूलर एसी हालाए करे माटू माण्हू वेठो हुजे, एडो मौसम
हम्म
पियो नींबू पानी सब
हम्म अड़े माण्हू इलाही भाऊ चवंदा तव इलाही परेशान थिया आहिन गर्मीअ मां इलाही। जेकी ॿ ट्रे ॾींहं मौसम ख़राब थियो आ न हेॾे शाम जो बारिश पई आ हुन खां पो ॿयो वधीक कम ख़राब थियो आ।
सुभाणे हिकड़ी ॿी जॻह ते एकवंजा डिग्री टेम्परेचर हुयो।
अच्छा जी त जाम दिल्लीअ में ई।
दिल्लीअ में, हाणे मंदिर में ॿ माण्हू ॻाल्हियूं ॿ गया ॻाल्हियूं करेन, कयनि पिया, भई सुभाणे त हेतरा टैमपरेचर हुयो, हिक तो चए पयो फिफ्टी वन डिग्
अच्छा जी हेतरो थी वधीक थी वयो आ, हा हेॾी
ॿियो कोई ॻाल आहे फिफ्टी वन त इलाही थी वेंदो आ।
हा ईलाइ भाऊ माण्हू जी जान निकरी वञे, सही ॻाल आ।
दे त
हा, खानो खादो तव्हां? रोटी खादी तव्हां?
अच्छा।
पांजी बेटी खे चयो हाणे भई ज वञी करे न न बेटी भई चए पांजी मां खे डे खानो जल्दी भुख ती लॻे इलाही। सुबह लाकु थोड़ी नमकीन खादी आ बस।
छा, नाश्तो न कयो आ तव्हां अज छा?
नाश्तो इलाही लाईट कयो हो, हिक ॿ ब्रेड अऊं खीर बस।
हा मां बि हियई ब्रैड खाधी हुई चाय सां गॾ।
अच्छा।
हम्म, हाणे ठहे तो खानो ॾह पंद्रहं मिंट में ठही वेंदो हाणे खाई वठदुम।
पंज मिंट पहले बि ॾह पंद्रहां मिंट, हाणे पंज मिंट पो बि ॾह पंद्राहं मिंट, तव्हां बि ॿारन वारी इहो यार चरयन वारी ॻालयू ता कयो यार तव्हां वरी।
भाऊ मां ताहांखे वीह मिंट चया हुया पेहरीं।
वीह मिंट चया हुया।
ॿयो ॿुधायो दादा? इंजो कॾी घुमण फिरण इंजो ॿारन खे वठी करे घर असांजे। असां पासे पासे में ई रहंदा आयूं, जान पहचान ठहींदी।
टाइम मिलो त न त सुभाणे या पणीह डीसदम। लिफ़ाफ़ो वठणु अचिणो आ तव्हां खां, इकवीह एकटीह सौ जो। त ॿारनि खे वठी ईंदमि साथ।
हुंअ नोट में लिखी करे बि ॾेई सघंदा आहियूं असां त।
हो तव्हांजी मर्ज़ी जीअं, जीअं श्रद्धा थींदी आ माण्हू उअई कंदो आ दादा, सिधी गाल आ।
हिकु में एकवी रुपया, हिकु में सौ रुपया विझी करे, एकवीह सौ थी वेंदा न।
हा हुओ तव्हांजी मर्जी आ, तव्हांजी जहिड़ी श्रद्धा हुजे।
इअ बि थी सघंदो आ।
हिनि सिकी-सिकी करे हिकु लख ॾियणो हुजे हुनखे, झूलेलाल चय तो हिकु वठो बाक़ी ज़ीरो-जीरो-जीरो घणा बि लॻायो पांहिंजी तरफ़ा, बसि हे ही थींदो ॿियो छा।
सही आ, सुठी ॻाल्हि आहि। ॿियो ॿुधायो दादा, कम कार सुठो थो हले न होॾे, मंदिर में हाणे। इंजेक्शन पई हले ज़ेकी।
बाबा! बाबा जी सां ॻाल्हि थी हुई।
हा छा थियो?
गाल्हि थी हुई, राजेश बाबा जी खां?
न हाली, अॼु त न थी आ।
न थी आ।
परीय थी हुई ॻाल्हि हुननि खां।
अच्छा, छा पा चव, छा पया चवन?
मां इहो ई चयो हुननि खे, गाॾी खपे असांखे, सूमरु ॾिंह सुबुह जो।
अच्छा!
त चइनि पिया, वठी वञजईं। ओ म चयनि पिया, मूंखे पार्टी ॾे भईया, रात जो। खाइण-पीअण जी, मां च लो।
तहिंखां पो तव्हांखे, हा! सभिनी खे इनवाइट कयो, हयात होटल में। मां बि ईंदमि, फैमली खे वठी ईंदमि। हा कढदमि मां, तव्हां पंजी जेब खां, तव्हांजी जेब खां मां कढंदमि।
मुंहिंजी जेब ख़ां तव्हां कढंदव? अच्छा-अच्छा!
हलो वरी खाणो खाई करे, ॻाल्हायूं ता वरी ठीकु आह। अध मुने कलाक ताईं ॻाल्हायूं था, ठीकु आ जय झूलेलाल।